हेलो। हेलो, हेलो।
हैलो।
हेलो, प्रणाम दीदी।
हँ खुश रह बौआ।
की हाल चाल छै।
छै तों।
हमरो ठीके छै, सब्जी आर महँगा होलै कि नै!
तोहर ठीक है ने, बड़ी महंगा छै यहाँ सब्जी। हँ सब सब्जिए महंगा होइ गेल छौ। हँ तऽ
हँ एनू बहुत महंगा होई गेलै।
की खैतै आदमी
करैला आर दस रुपए किलो रहै जे अभी अभी चालीस रुपये किलो छै करैेला।
तब बताही न की खेते आदमी महंगाई मे। एक तो सब-कुछ महंगा छै, खाइयो पर आफत अब कर देते ऐसे मे।
हँ।
सब कुछ तऽ कीने के खाइ पड़ै छै। नै पड़ै छै सब कुछ खरीद के खो ई महंगाइ के टाइम मे।
हूॅं अभी तऽ
छौ घर परिवार सब
हँअ अभी पियाजो महंगा होइ गेलै हन तऽ। पैंतालिस रुपए किलो होइ गेलन प्याज।
अरे बाप तब ने हमरा कहलकै तीस रुपया के आधा किलो लेलकै। तऽ हम कहि रहेै कि तीस रुपया क आधा किलो देतै तीस रुपया के किलो देतै। बोलब क रहियै खूब गुस्सैलियै आइ हमरा की पता पता की एते महंगा होइ गेल छै।
तुरते पियाज महंगा होइ गेलै हम यर त बाबू एक बोड़ा मंगा देलखिन हन अभिये खतम होले आ अभिये महंगा होइ गेलै अब।
ओ सस्ता मे किनाइ गेलै महंगा होते - होते खतमे होइ गेलै तब जे सोचि के खरीदलीही सोच केऽ नै होलय सेहे ने बात। हॅं।
अभी की बनि रहल छै?
अभी परवल के भुजिया बनतौ।
ओ परवल सस्ता छै कि खेत
नै- नै - नै खेत आर त डूइब गेल ने।
ओ खरीद केऽ सबकुछ अइलै हन कि?
हँ सब सब्जी खरीदके अइलौ हन दू चार गो सब्जी अइलौ हन। सब महंगा जहाँ पचास रुपया मे पाँंच गो सब्जी आबै रहौ अभी सौ रुप पैया मे तीन गो सब्जी अइलौ हन एते महंगा होइ गेल।
बाप रे। तब आदमी नोन से लेए क हरदी तक कीन- कीन के खइतै - खइतै कोन आमदनी से खइतै।
हूॅंउ पियाज देखही न पैंतालिस प- पियाज देखही न पैंतालिस रुपये किलो होइ गेलै हन।
आ पियाज बढ़लै तऽ पीछे से आलुओ बढ़ि जइतै इहेए होे
हँ। तब अभी त - अभी त आरो सस्ता होना चाहिए ने कि सावन आर ले सावन मे कते आदमी लहसुन प्याज नहि खाई छै।
आब देखहिक ने आलुओ आर महंगा होइ जइतै।
हूॅं होइये जैतै सब जुग सब जगह डूइब जेतै तऽ अब उहे ने होतै कि सब बड़ बड़ी आर खइतेै अबे ने खइते बड़ी बला दिन अइलै। सोयाबीन बला सोयाबीन खइतै।
अभी इहेए सब चलते कैसो दिन काटै छै हँ।
तहुं न सावन मे लहसुन प्याज नहि खाइ छहीं।
नैय लहसुन प्याज त खाइये लै छियै की करियै बिना लहसुन प्याज के नै कोई रहै पाबै छि।
ऊ।
तऽ लहसुन प्याज चले छै, खाली मीट मछली नै खाय छीये। सब चीज बारै छी, बाकी सब तऽ खैबे करै छीय। एते ने मेघ अर पर हां। दुर्गा पूजा के नवरात्रि जे होइ छै, ने
हाँ।
ओकरेमे खाली नओ दिन नै खाइ छै। काहेकि दू नओ दिन तनि पूजा पाठ दू सुबह शाम ने हो जाइ छै।
हाँ सुबे शाम हो जाइ छै।
सब पूरे - पूरे आदमिये सब नै खाइ पियै छै लहसुन पियाज तऽ हमहुँ छौइड़ देलियै। से छै। लेकिन सावनमे सभके देखै छियै खाइ छै। लहसुन प्याज खाय छै, सावन में जे जल उठबै छै से नै खाय छै लगै छै।
हँ।
त बाहर से एतो एकगो पापी ऐसन एऐतो जल चढ़ेलाके बाद एके बार दारू पितो। आ मीट मछली खाइयो लै छै सावनो मे, ऐसन - ऐसन आफत आदमी छै। दारू चलते। बिना दारू पीले नै ने रहे छै कोइ।
ह इहो बात हइहे।
आर सब की चैल रहलौ हन जिन्दगीमे?
जिन्दगी तऽ झंडे चैल रहल हन की बत
झंडे। झंडे उखाड़ देब कि।
कैसे सममेै नै आबे
करिये नै करिये कुछ नै समझमे आबै छै।
सबके जिन्दगी ऐसे ही होइ गेलै हवा हवाई। कैसो सबके कैट रहलेहन आर
सही बात खाली काईटे रहलै।
तब कहाँ सब चीज ठीक से चलै छै। आय ई दिक्कत छ कल ओ दिक्कत छ इहे सब होइ छै।
ह केकरो कले केकरो टेंसन रहै छै, आइ केकरो टेंसन हो जाय छै।
हा, ह - ह सही बात छै।
आ ई बात क टेंशन होलो कल उ बात क टेंशन होगेलौ ले हो गेलो।
पूजा पाठ अर करै छौ कि ने।
हँ पूजा पाठ तऽ करे लै छियै सुबह शाम।
सब भगवाने ठीक करथुन आरके।
खूब करै छौ की? करै छिये ह। कहियो - कहियो नै करै छिये। कहै छै ने दीदी गे भगवानो जी कहि भगवानो जीके याद करबिन तऽ कुछ जादिये याद कर लेथुन तब?
हँ सेहो बात
लिमिटेमे करना चाही नहि
खाली राधा नाम जपो आर कोंची, राधा रानी के कृपा होतो सबचीज राधा- राधा जपते रहो सुबह शाम राधा-राधा बोलहो अपना
बांकी सब ब बेड़ा पार करथुन वहीं
कल्हे तऽ गेल रहियो, सिम्पी के साथ बाजार
हम्म
हूं सिम्पिकल आइ चैलो गेलै ‌ओकर प
हँ-हँ सखी होलै अपन दोस्त
अच्छा-अच्छा हँ।
खासम-खास
हँ-हँ कहाँ गेल रही सखी साथे
हाय‌इसी घुमै लय, होटल आर खाय पीए, सिम पी ए कैल-केए हँ हमैं तऽ दस बीस रुपया के लिए, उ तो कोई मायने थोड़ी होय उ करै छै चारि सौ रुपैया।
अच्छा ठीके छै सब।
हँ सभैय सबभे गेलियै, थोड़ा सा रुकु न, सभे गेलियैल, सिंम्पी रहै, श्रुति, मुसकान रहय, श्रेया रहय, हम रहियै। थोड़ देर मे, हां सब सखिये गेलै।
ओ
नहि रुक जा,
तब सखी-सहेली घुम लैले ठीके ने कयलहु त
हँ आए फिर चैगलो गेलै ने सिम्पी उह चलते कहलियै चल तनि सुन, मन बहटा रहो त।
हँं तऽ कुछ बतैलकौ कि नहि खुशखबरीये
खुशखबरी त छैहे छै चारि महिना के
लेकिन बतैलकै नहि
ऊं बतेलकैय नहि। खाली बोललै कि जे आबु बेर डेढ़ महीना मे चलि अयबै। जेया ओ के बादे जे रहबै, कनि आंचर सहिए। अच्छा। उहाँ कहलकै की देखी सबकुछ के सुविधा छय। लेकिन काम से छुट्टी नहि मिलै छै, दिन भर राति काम जैसे ड्यूटी होबै छै न‍, ओहिसे करते रहै छै। मेन बस मेन बात जे समझदार औरत मे ऊ एके इहे छै। बड़की ऐलै हन न त ओ आरो अजीब छै।
उ बड़की छै, तू कि ई बड़की छै।
नहि तऽ ई आब मझली न होइ गेलै।
अच्छा। हुं, अच्छा अच्छा, एगो बड़की। ओ सब साथे रहैय छै ने।
हँ- हँ -हँ बड़की जे छै ने तनी चुमकैर के फुर्र हो जाय छै गायब हो जाय छै तऽ सम्हारे छै, पियै छै। ह
अच्छा।
ओके चलते एकर साास के मन नै लगै छै।
हँ
नै चलतै, तै दुआरे हँ उहे चलते, कहलकै चलि आउ फिर जैहें। नहि तऽ रहिए जैतै अभी, फेर बोलाइए लेलकै तऽ चलि गेलै। की करबै। तैऽ कहलकै की करियै आब अपन घर के नहि रहलियै। नै हँ सहिए बात छै। हम ते उहे जे बोलतौ सेहे न होतौ।
हँ।
कहलकै कहलकै की हमर ओकर सास अपन बाऊ दोनो एक जैसन छखिन, खरंटल।
ओ। ठीके छै।
परेशान रहै, बुझलखिन कि चारे बजे उठै छियै। बारह बजे तक काम करते करते थाकि जाइ छियै।
तऽ कोन काम करै छै ऐसन जे बारह बजे तक हो जाइ छै।
सुबहमे उठै छै चारि बजे भायजी छै बड़का भाय ले खाना बनाबै छै नाश्ता, सबले नाश्ता आर बनबै छै रोज पोछा मारै छै रोज किचन धोवै छै। छै, हर एगो डिब्बा डिबरी
हँ, घर परि परिवार में होइए है। हँ तऽ सब ठीके छै।
ठीके छै दीदी मम्मी बोला रहलहु ठीक।
ठीक छै हँ हँ राख
ठीक, रखै छियै।
हँ।